हेलो हेलो हेलो
हेलो
की हाल चाल
मामी गोर लागै छी
खूब खुश रहु की हाल समाचार अछि हँ ठीक छै हुँ बारिश घरा पो ले
खाना पीना भ गेलै
हँ हो गेलै
नहि एखन त न भ रहले नहि नहि एम्हर नहि भाए रहल अछि मेघ त लागल अछि लेकिन पानए भरल हँ हँ
एम्हरमे फूहि सन पड़ैय देखियौ की हे
नहि एम्हर नहि तेहन सन नहि अछि आर सभ बता नानी केना अछि
ओहिना छैथ नानी तऽ स्थिति खराबे अऽ
अच्छा
आओर सब
आओ न हाल समाचार
ठीक छै
कते अे कैटा कॉल कऽ लेलीयै एखन तक
ई फास्टे काँल छियै आइ के
काल्हिओ तऽ केने रही
हँ तऽ आइयो फर्स्टे छै काल्हिओ फर्स्टे रहै
ओ काल्हि अहाँ एकटा अंजलि नामके लड़कीके फोन केने रहियै
हँ किये कहै छले
हमरे दोस्त छलैये हँसैत रहै
की जे अहाँके मामी छलए
नहि एकटा नम्बर से फोन आयल छलै ई हम कहलियै हमरे मामीे के नम्बर छियै
ही ही ही ओ हम ओते ग्रुप मे से लऽ कऽ केने रहियै
हँ ग्रुप मे एड अय
हूंम्म हूंम्म हूंम्म केने रहियै
और सब
आओर सब ठीक अय आओर सब अपन कहू की करबै आब नम्बर सब आब ओहि मे से लऽ लऽ कऽ ओहि मे से फोन कऽ कऽ दै छियै
ओ टास्क पूरा भऽ गेल पाँचटा टास्क
कहाँ भेलै पूरा जा
कएटा भऽ गेल मतलब कैटा कऽ लेलियै
कॉल दू टा कयने रहियै तीन हँ तीनटा कॉल कयने रहियै लेकिन बात छै जे उठेबो नहि ना करै छै बहुत लोक
तऽ फोन कऽ कऽ कहबै न जे आब हम फोन कऽ रहल छी तऽ उठा लेत
आय तऽ कोनो हमर सभ रिश्तेदारे नहि ने छै
तऽ अपन रिश्तेदार के बस करियौ ने
ताहि दुआरे आ मे अहूँ पर कयने रही खुशीपर केलियै तऽ नहि उठेलखिन
हम लेकिन उठेने हैब
हँ अहाँके नेक्स्ट टाइम केने रही
ओ
आओर नम्बर सब दऽ दिय जेकरा जाहिसँ गप्प भऽ जे
नंबर हम तऽ कहै छियै जेते आदमी छै सबके एड करबा दिअ हमर नाम कहि दियौ हमरो प्रोफिट भऽ जैत
फैमिली मेंबरमे एड करबा दिय ने
ककड़ा
जते मेम्बर अछि जे एहन एहन ओहन आदमी सबके नहि जोड़ेबै जे ठीक ठाक आदमी छै
मामा सब जोड़बे नहि करत
पाइ लेकिन आबै छै यै
हमरा एक बेर एक सए चौरानबे रुपआ प्रोसेसिंग करे दोसर वला पेमेंट एखन ई बला आइब पैत तहन एत
आ
ईसइन करते आ फेर मंगल तऽ दो सो पेमेंट देख
अच्छा
बहुत आदमी जुड़ि गेलैए एखन
ह जुड़तै ने धीरे ध प्रोफिट हतै तऽ सब जुइड़ जेतै
हं हँ लाल बनट छोटकी मौसी के जोइर दिय न
एथिन छोटकी मोशी तहन न हुनका कह हुनका कहबै डाउनलोड करू ई करू तऽ ओ कहथिन फेर इमहर उमहर
श्रुति अपने बहुत चला केे
अबै छै छोटकी मौसी के तऽ कहबे ने जे पैसा एते तऽ छोटकी मौसी त आराम से कऽ लेत
हँँ
छोटकी मौसी के खाली कहबै अहाँ एइस पैसा एत घर बैसल
एक नमबर कार एक नम्बर कार छै ई जकन एक सए बीस टा या कते दिन कॉल पूरा भए जायत त टाइपिंगो वला काज रहत
ओ लेकिन पता अय एइमे ना अहाँ जे अगर इम्हर उम्हर के गप करै छिय ओहि हटा दै छै मुदा मुदा वला गप टाके पेमेंट एत
हँ हँ
किएकि हम देखलियै अहाँसँ जे बात कयने रही काल्हिखुनी
हँ
तऽ मात्र डेढ़ मिनट ओइमे देलकै
इफैक्टिव
हँ आ हुन हुनका से जे केने रहिये बारह मिनट गप ओ अंजलि जे छलथि हे
तऽ तमे से चारि मिनट साढ़े चारि मिनट देलकै जेकि बाद ओ जे ई राजनगर सबके बात हम कहलियै आ फेर उएह सिलाई उलाई के बारे में तऽ उएह त एक चारि मिनट देलक लेकिन बाद बाँकी के आहा सब के नहि देलकै
अच्छा हँ तऽ ओ बस इफेक्टिव अथी के राखै छय
हँ हँ जे बढ़ियां स्पीच छै न ओकरे ओहिमे देत लेकिन बाद बां कि अहाँ बकवास केलियइ से बकबासेमे रहि जैत
हँ ओकर सके नै भेटै छै
हूँ
ओ डिपेंड करइ छै अहाँ की बच छै अहाँ अहाँ अगर हँ ह हँ क देबै तऽ ओहिमे ज्यादा चांस नहि य मतलब ओकरा स्पीक मे नहि जोड़ल जाइ छै सेह होय छै
अच्छा एखन लेकिन कोशी मे कतेक स्थिति खराब अछि
बाढ़ एलय हन की
कोशीमे पूरा बाढ़िके एकदम छै छपनो फाटक खोल देने छैे ने नेपाल सरकार
ओ हँ तऽ फेर इमहरो आबे के चानंस छै
चांस छै कि पूरा नहर सब डूबल छै
खेती बाड़ी लेकिन नाश काय देय छै
आओर की होइ छै तहन की सभ करै छिय अहाँ
फिलहाल हम अखन किछु नहि करै छी खाइ छी पीये छी सुतल रहै छी बस
आब नेक्स्ट टाइम कहिआ जेबै
और कहियो पढ़ी स्कूल पढ़ी जखन मैसेज आ जेतै तखने निकेल जेबय हमरा सबके कोनो ठीक थोरबे नहि रहै छी जे कखन आबैक एय
नहि हँ
जहिया जा जहिया जाय के रहे छै तेसँ चौबीस घंटा पहिले आबै छै
आ
से रहे छै इएह सब चीज तऽ गर फायदा छै इ सब लय क
हू चलू बढ़िया छै ने तैयो तऽ लो देखे ने छै गवर्मेंटे के पीछा नऽ भागै छै
से भगे छै लेकिन एहन बात नहि छै बहुत मुशकिल छै बहुत कठिनाईयाँ छै
करयवाके लेल कोनो कठिनाइ नहि छै
जते आसान लगैत रहै छै तते आसान छै ने मामी ई बात आहां बुझियो
ओ तऽ छैहे लोक जते आसान बुझैत छै ओते थोड़े न रहै छैय
हूँ
छोटकी मौसी की अच्छा एकटा बात बताउ केओ जे मानि लिअ हम तऽ जॉबवला तऽ एग्जामके दूरके बात कहै छै केओ जे मैट्रिक के परीक्षा जे लोग देले जाइ छै तऽ पहिले लोक बुझै छै जे हम पास होयब तहन देबै नहि फेल होयब तऽ नहि देबै परीक्षा
नहि
नहि नऽ बुझै छैय
नहि
लोक फॉर्म भरै छै कि एकग्जाम दैके लेल भाइ पास भेल तऽ बादके बात से छै नऽ
हँ
आ हुनका एहिठाम सबके छै ओहि शर्त पर परीक्षा देल जाउ भऽ जायत नौकरी तोहन
जा
एहि इंसानके तऽ जवाबे नहि छै हम कहल ई तऽ कतो ई तऽ कतहु लिखल नहि छै जे भााय भइएटा जायत नौकरी
नहि ई त सेहो नहि लिखल छैय
केहन केहन भाय ज्ञानवला बच्चासभ पिछड़ि जाइ छै
अरे बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन छै नऽ ते दुआरे तऽ दिक्कत अथि करै छै
बुझलियै आब ई तऽ बिना बिना मतलब के गेंग भऽ गेलै हेत तऽ जाउ नय हेत तऽ नय जाउ
अंजली स जान पहचान भेल कि न्य
ककरास अञ्जलिसँ तऽ हम ई जान पहचान कहाँ केलिय जे हम अहाँके मामी छीयै आब करबै तऽ क लेबै आब करबै तऽ क लेबै
हुनका लेकिन बुझल छलै हम कहि देने रहियै
तऽ से सोनमती कहने होय तऽ पता चलि गेल हेतै
नय नय नय ओ अहाँ फोन कऽ लेलियै तइ के बाद हमरा स पुछलक त हम कहलियै नै मामी छै अहाँके अपन मामी कहलै हँ हँ
त तहन तऽ आब नेक्स्ट टाइम कॉल कयल जाय तऽ कोनो दिक्कत नय छै सेह न से हं
ई रहय छथिन त ओ ओ लब लाइब्रेरीमे रहै छथिन तऽ ओ त टाइमे साँझ बाहर कऽ घुमइत हेतइ
लेकिन फोन एके बेरमे काल्हि उठेने रहथि
हँं तऽ फोन तऽ उठेबे करतथ न लाइब्रेबी में त फेन फोने स काज होइ छइ
हँ ऐं आइब जेथिन ने ओहो
ट्राइ करबै जे बाहरी अथी नइ आबै
हँ बैकग्राउंड आवाज नइ आबै
हं ओ आबै छै न तऽ आइ स दिक्कत हो जाइ छै जायदा चांस रहै छै जाहिमे रिज्ट मीटिंग मे अहु जुड़ल रहै छै
दू मिनट रहल हमर तऽ नेटे खतम भऽ गेल रहै फेर हटि गेल रही
अच्छा हम तऽ कहै छी जे फैमिली मेम्बर अय जुड़बा ओहिसँ हमरो फायदा हैत
से जुरता से तऽ रेफरल करबै जखने एपे रेफरल करबै तऽ ओमे त पमेन्ट हयत न लेकिन जुड़ै जेता तहन न जुड़तेथ तहन ना
छोरु नय अ रहय दियउ
सबके दोसरके बेसी ज्ञान देबै तऽ सब कहतै ई पैसे कमाइ छै दुनिआँके
आ छोड़ू छोरू नय किछ कहिय रहऽ दियउ
हूँ
कहबे नय करियउ किछ
हँ
नय तऽ कहते है बहुत बुझा लगलै ये हँ
ठीक छै तऽ
आओर सब